हलो
हँ
हँ की हाल चाल
सभ ठीक अहाँके
हमरो सब केओ ठीक छै तहन खाना आर भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै
की सब बनल छैल
आइ बनेल छेलियै दालि भात अथी की कहै छै भुजिया बनल छेलै आलू के सजमैन के और प्याज के कचरी तऽ हम तऽ ऊपास नहि केने छियै माँ केने छथिन तऽ माँ नहि खेथिन हम सब खेलियै ये अहाँ की बनेलियै
हमरा बनल छेलै अहाँके दालि भात सजमैन के सब्जी आलू के भुजिया उहे सब
अच्छा आओर घर पर सब ठीक
हँ सब केओ ठीक छै अहाँके घर पर
हमरो सब ठीक छै इम्हर एते बारिश भेलैये न आबे जाय के मोने नहि होइ छै छत पर
हँ हँ बारिश तऽ राति मे भेला
हँ की करै छेलियै
अच्छा
हँ
हलो
हँ कहू न
हेलो आहा के हवा आवाज नय आबैय कनि बाहर जाकऽ बात करतौ
जाइए गाँव आरमे डीजे बजे तनेे आब जाइया ह हेलो